तल
हेलो
हेलो
हँ
हँ की बात सखी की करै छियै ओ कॉल कट हँ ओ कॉल ने कटि गेले रहै तऽ हम सोचलियै कि अहाँसँ फिरसँ हम गप्प कर लियअ
अच्छा
हँ कोनो नेटवर्क के इश्यू छलैय
अच्छा अच्छा कोनो बात नहि
हँ तऽ की कर रहल छियै अहाँ
एखन किछु नहि कर रहल छियै
बैसल छी आर की भोजन पानी भए गेलै की
हँ हँ भ गेलै सब टाइम से भो गेलै
अ सब टाइम से भए गेलै यहाँ के आराम करे के टाइम नहि ने छललै अभिय
नहि नहि आराम बस हमरा सबके आराम होइ छै आराम राातेमे होइ छै दिनमे आराम कतहु
छोट मोट बाल बच्चा जेकर रहे छै भााय ओकर आराम हराम छै दिन
स ने छोट रहै चाहे पैघ रह बाल बच्च अच्छा अच्छा तगड़ाछू घूमेैत रहू
घुमैत रहू सही कहलियै ह नहि हम सोचलियै कही हम अपन सखी के अ परेशान तऽ नहि ने
नहि नहि सकीसी कोनो परेशान होइ छै छै
हँ बात तऽ सहिए छै भाय लेकिन हम सोचलहु कि कही इ कहिये किी हँ आराम करैके बेरमे हमरा परेशान करै छथिन ओ
नहि नहि एहन कोनो गप नहि य
हँ आर
आऔर सब बढ़ििया यए हह अपन कहू अहाँ केना केना याद केलियै
हँ याद केलियै गर्मी छुट्टी होइ छलियै तऽ सोचलियै कि सखी सभसँ गप्प करैत छी कि कतहुके प्रोग्राम अगर करथिन तऽ सभ एकता सङ्गे चलब
अच्छाऽ अहाँ कतयके केलियै
हम तऽ सोचै छलियै राजगीर के प्रोग्राम
अच्छा राजगीर के नहि नहि हमर सब राजगी के नहि कतौ आओर के बनायने छ एखनहु
तऽ कहू ने अहाँ कत के प्रोग्राम बनले छी तऽ हमस उमरे के ई बेर के
चलू नेपाल चलबै
आ नेपाल किया नहि चलबै प त बडरम नीक जगह छै तऽ नेपालमे कत के प्रोग्राम कले छियै एकटा तो सुल चल सन्दोली ओ की छै अइयौ
ओतय बहुत नीक छै मतलब ओतय सुकून छै आओर की अहाँके जायत तऽ अहाँके आबयके मोन नहि होत
अच्छा लेकिन हम ओतय के सुननेे छी एकटा पोखरा के नाम
ओ हँ तऽ ओ बहुत आगत छै मतलब सिन्दुली के बाद जे छै जहाँ सिधुली खतम होइ छै ओतऽ से काठमा्डू शुरू होइ छै ओकरा बाद फेर पोखरा छै त
करै के बादमे पोखरा छ छी
हँ हँ दुनू के रूट अलग मतलब ई समझियौ ने कि जेम्हर से अहाँ काठमाण्डू जेबै आ एम्हर से अहाँ पोखरा जेबै तऽ दुनू अलग अलग रूट भऽ जाइ छै गुआ सिन्दूरी मेन छै ओतऽ जायके पड़तत
अच्छा तो जायके कोनो साधन मतलब कोन साधन छै ट्रेन से क
नहि नहि अहाँ अपन गाड़ीसँ जा सकैत छियै बस से जा सकै छियै एतऽ से अ चलि जाउ जयनगर ओतऽ से फेर ऑटोक के चलि जाउ बॉर्डर पार भऽ जाउ ओकरा बाद ओहिठाम बहुत बहुत ज बहुत चीज भेटे छै बस भेटे छै पिकअप भेटे छै अपन गा मतलब एकटा गाड़ी रहे छै जे लेप से लिअ ओकर भात द अहाँके ओतऽ पहुँचा देत फेर नीचा अहाँके उतारि देत
अच्छा आ होटल उटल के केहन व्यवस्था
सब बहुत बढ़िआ बहुत बढ़ियां जेना होटल एम्हर भेटे छै ओनाहिो ओम्हरो भेटे छै खाली नोट सब चेंज कराबे पड़े छै बॉर्डर पर जे एम आर के करेन्सी छै से उमर नहि चलतै ओकरा चेंज कराबे पड़तै
हँ ओ तऽ बुझै छै हमरा
हँ ओतय चेंज करा लियअ फेर ओत जेना एतऽ छै ओनाहिय सब छै खेनाइ पीनाइ सब बहुत बढ़िआं
हँ हम जानकी नगर तक गेल छियै जानकी नगर गेल छियै हम
तऽ एहिहिठाम नेपाल बॉर्डर पार करै छीिय ओहिठाम तऽ बहुत आगे छै ह नेपाल बॉर्डर तऽ बहुत नेपाल बॉर्डर से तऽ बहुत नजदीक छै जानकी मंदिर
हँ बस पार करू आधा घं्टा बहुत छै
छै आधा घंटा बहुत छै लेकिन ओ तऽ ओहि से बहुत आगू छै चिन्दूली
अच्छा केितना के टाइम लागि जाइ छै ओतऽ
अ अहाँ बॉर्डर पार करयके बाद अहाँके ओ पहाड़ पे चढ़ेमे कम से कम हमरा लागै छै तीन साढ़े तीन घं्टा अहाँके पहाड़ पे चढ़य पड़तै
पढ़ तऽ ओतऽ अपन गाड़ी के एलाव करै छै जायकमे
हँ हँ ओतऽ अहाँके अ भनस भनसार कटै छै फेर कागज सब देखल देख देखल जाइ छै कि कतऽ से एलखिन हेन की छथिन के चला रहल छथिन हुनका कागज पत्र सब देख न सबके आधार कार्ड चेक हेतै हँ हँ नहि नहि आगू मे कनि जायब ने तऽ ओतऽ भनसा कटतै भनसा कटैत छै तऽ कते दिन ल अहाँ जाइ छीिय नेपाल बोर्डर के अन्दर ओते दिन के पाइ लगा के भ कटवा लिअ तखन अहाँके अपन गाड़ी अन्दर तक जेते जतऽ जाउ ओत तक जेते आ इो छै जते होटल लेबे ओ टाइम गाड़ी लगाबे के बहुत सुंन्दर व्यवस्था रहे छै एकटा के कह दस दस टा रहे छै हँ दस दस टा गाड़ी लागे छै
तऽ अहाँ केना गेल रहियै अपन गाड़ीसँ अथिी
अपने गाड़ी छै गेलेर छी
ओ तब तो बड सुन्दर छै भााय अपन गाड़ी के जे व्यवस्था रहे छै
हँ हँ अपन मसू नहि नहि एहन कोनो टाइम नहि छै लेकिन ई छै ने कि पहाड़ छै तऽ अहाँ दिन देहाड़ बहुत जेबै तऽ नीक रहतै ह कियकि पहाड़ मे अहाँके एक साइड पहाड़ छै एक साइड खााय रही छै बीच मे रोड छै ओहिप अहाँके पहाड़ पर चढ़ै मे कनि दिन रहते ते हानि रहते है चेहरे मे कियकि एक साइड अहाँ जाउ तऽ दोसर साइड से आबितो रहै छै ने गाड़ी सब रातिमे तऽ तऽ ध्यान हँ आ दुनू बहुत पातर रोड रहै छै एक तरफ पहाड़ रहै छै एक तरफ खााय रहे छै आ तऽ दुनू गारू आ सामने छै तऽ दिन मे तऽ ठीक से दिख जाइ छै दूरे से राति मे तऽ जब तक बॉल ल जेतबै तऽ नहि पता चलतै
ह ओ तो बात छैह ह ह तऽ ठीके कहलियै अहाँ
हँ रडुक उकेल रूम उऊम बहुत बढ़िया छै बत ओतऽ समझियौ अखन तुरत मे हवा चलते धूप छै आ तुरत आधा घणटा मे एहन बारिश सत फेर आधा घंटा मे बारिश खतम फेर फर वएह धूप फ फ्रेश
आ फिर बफो ररफो भेटे छै कि बर्फ उरफ
भेटैत छै लेकिन जखन हम गेल छलियै तखन नहि छलै ओहि टाइम मे खाली बहुत ठं्डा छलै स्वेटर सब हमरा पहिरे पड़लै एतय सब स्वेटर सब राख देने छलियै तऽ जा कऽ फेर हमरा किनय पड़लै
हँ तऽ बुझल नहि ने छलै
हँ केहन मौसम रहते सेे पता हमस गेलियै पहुँचलियै रेस्टोरेंट मत तब होटल में रूम लेलियै ओकरा बाद पानि पीट देलक आ पानि जकह झूठ ओकरा बाद त ठं्डी हवा चलैत चलैत ठं्ा ला देलक
हँ हँ हँ
बहुत मन लागल ओतऽ घुमय मे बहुत मन
अ नहि तब तऽ सोचै छियै तब किया एम्हर जेबै सोचै छलहुँ ने कि इमहर मलेमासके छै मेला लागल ठीक छै आ बच्चा सब के तो जानबे करे छी आज आजकल धर्म क्रम से कोनो मतलब नहि रहै छै
हँ सेहत अ् छै ही
तऽ कनिक अपन धर्म शर्म से ओ लोक कनिक तो आदमी भेंट मुलाकात करबा हइ नहि तऽ आइ काल्हि के बच्चा सबके कोनो इंटरेस्ट छै भगवान सभमे
न नहि नहि से त इहो बात छै ने मतलब ब बच्चा सब के मोबाइल उोबाइल से फर्सत भेटतै तखन ने ई सब चीज मे ध्यान देतै हमस तऽ देखै छलियै घर परिवार मे भाय पूजा पाठ केना होइ छै की छै तऽ हमरा सबके ध्यान रहै छलै कखनो होइ छै कि कनि
बच रहे इम्हर से करैत रहै तऽ मम्मी मम्मी
हँ किछु मम्मी क्या कर रही हो मम्मी भूख अह आ ई शराप छै जे जखना पूजा करे बैसू जखना खाय बैसू तखन ओकरा सबके एहन जरूरी काज भ जेतै
आे बाह की करबै बच्चा सब
हँ बिना मार खेले दे एते बचते मम्मी फलना जी मम्मी फलना मम्मी चिलना भ तेर के आ ओना अहाँ बैसल रहु ने एको बाप पूछोै छैै कि मम्मी पानि पी हो मम्मी कुछ की हो कु नहि
नहि नहि अहाँ कतय छीियै ओ पुछबाबैवला कोइ नहि छै
छै नहि लेकिन अहाँ कनि कनी अहाँ फोन पे गप करू कही अहाँ खााय लए बैसू कनि यहाँ पूजा कर देख लियो कते काज भ जेते ओकरा सब के ओहि टाइम मे ओकरो भूख लागि जेते तऽ ओहिठाम मे ओकरो सब चीज सबटा चीज ओहिठाम भऽ जेतै
ह्म हँ नहि तऽ आओर दोसर समयमे ओतना गुस्सा नहि लगै छै लेकिन एकटा रहै छै ने कि पूजा पाठके टाइममे आदमी कनिक मन लगा लै छै एक तऽ एना ही दिमाग रहै छै कि भाय कोनोके पूजा जल्दी हो जाय ठीक छै घरमे जे काज पड़ल रहै छै लेकिन आब बच्चा सब जे उस समय में बोले छै ने तऽ मन किच कििचा जाइ छै न आदमी पूज कर सकै छै न ओ सब के डाट सकै छै
उएह भऽ जाइ छै ने आ जों घरमे केओ आओर रहल तब तऽ ओकरा त टलियै से डटलियै फेर अपना सुन लिअ
से तऽ हबे करै छैै
ह
तऽ अहाँसभके अभी प्रोग्राम छै उम्हरके ने अच्छा ठीक छै तऽ हमहूँ मालिकसँ पूछैत छी अगर ओहो तैयार भए जेथिन तऽ हमस उधरे के ूरे बार कर लेबै हँ तऽ अहाँके निकले के प्रोग्राम केितना दिनक के बाद छै
ह देखियौ ने एम्हर गर्मी छुट्टी भऽ जाइ छै तऽ एयथिन सभगोटा तऽ चलबै त सोचै छिय एनी कल जबै कि एहि ब तऽ हमरा सभके कोनो ईठ हम सब एहिऐसे पहिले गेलियै कि न राति मै न यह गप्प किय कि एतऽ जेती तऽ न रहते रहे फल्ना चिल्ना बस उठलियै भोरे पाँच बजेमे निकलि गेलियै आ साढ़े तीन चार बजे अ पहुँचियो गेल लिय ओ तऽ
अच्छा मतलब ढेर दूर नहि छरताब तऽ
हँ नहि तऽ एतऽ से हमसभ निकलियै अपन गाड़ी से सुबह मे निकलि गेलियै पाँच साढ़े पाँच बजे तक निकलि गेलियै आ बर्डर पार भेल बॉर्डर पार करे त ओहिके बाद पहुँचते पहुँचते समझियौ ने साढ़े तीन बजे हमस होटल मे छलियै
अच्छा ठीक छै तऽ ई बेरके हम अहाँके बात पर उम्हर के प्रोग्राम
ह जरूर एक बार जरूर घुम अबियौ त फर हमरा याद करब
हँ अहाँके तऽ हम एहनो खूब याद करैत छियै
फेर कहबै नहि कि भाय हमरा नीक जगहेे भेजलखिन सुन्दर जगह य
ह्म्म हँ ठीक छै बहीन तऽ फेर ठीक छै तऽ अहूँ आराम करियौ हम डिस्टर्ब कर देलहुँ अहाँके ठीक छै ने अहाँ ठीक छै फिर कॉल करै छी हँ ठीक ठीक ठीक बाय
बाय